हैलो।
हूँ काइट देलियै बिजी भऽ गेएल छलियै की?
नय नय कनि बौआ आबि गेल छले तऽ ओकरे कनि लिए लागल छलहु ताहि दुआरे।
ओ कोइ बात नय छैय।
हूँ ओर सब ठीक यऽ।
ओ
और आ अथी तऽ अहाँ एखन दूए तीन आदमी छी बौआ के लगा केे नय?
हँ बौआ ल क तीन आदमी छियै।
हूँ हूं आर अहाँ के ननैद ठीक छथिन?
हँ हँ ननद ठीक छथिन दूगो नानद छैय एगो तऽ आसाम छथिन न ओते हुनकर घर दु्वार सभ हय।
अच्छा।
ओ ओतैय रहैय छथिन तीन गो ननद छथिन हम्मर।
अच्छा ननैद तीनटा आ?
हाँ दू भाइ छथिन तऽ ई छोट छ थिन अभी बी सी ए केलखिन देहरादून सँ अभी मतलब जॉब करैय छथिन।
अच्छा और अहाँ अहाँ पैघ छियै?
हँ हम बर
हं आच्छे।
एगो ननद अभी बचल छथिन तऽ हुनको देखा देखी सब भ गैएल छै बुझियौ ने अप्रील में के दिन होइयै कि मतलब बियाह शादी के अप्रील मे हेतैय।
अच्छा तहन तऽ एखन टाइम अय कियेकि एखन तऽ अपरील बितबे केलै एखन
हँ तऽ लड़के वाला के बुझियौ ओ एगो चाचा के बेटी के मतलब दिसंब- नवम्बर, दिसम्बर जतिये ते ओहि बेर मे उनकर चचा के बेटी के बियाह छैय। बश
हा
ओइ के लेल हिनकर फरवरी के टाइम रख्खल गेलैय।
आच्छे।
हे- हे- हे
आर तऽ ई र छोटकी ननैद रहै कत छथिन?
उ बजारे छथिन अभी उ सास तऽ चइल गेएल छथिन ओत ओत न। हुँ।
हं
हँ-हं-हं दौड़य छै त गिरतय नहि।
हम्म-हम्म
दस बेड़ चढ़ै छय ऊपर, दस बेड़ नीचा उटा पर से उतरै छै, त उ गिरबे करतै न।
हँ-हँ हां पप्पा
नहि छोटकी छैन दी सामने मे दीदी घर मे, बड़का एतऽ छैन।
छोटकी छैन दीदी के घरमे, आ बड़का एमहर छैन।
पप्पा कुछो कहै छथिन्ह नहि।
हँ पप्पा बौआ सब लए पूछै छथिन, घरमे छैन कि बाहरमे।
हँऽ
हँ आय फादर्स डे यैं, अहां के पापा छथिन न। माँ कनि गेल छथिन, मथी अँ की कहै छै। मम्मै मम्मी गेलछथिन, गोटा मसाला सब जेना हल्दी, धनिया सब खत्तम भऽ गेल छलै, त ओकरा आइन के फेर कनि धूप लगा क पिसबा ले थिन न त सुविधा होय छै।
हँ उहें निको अय इ तीनु पीसा लू तऽ अपन इ चलैत रहै हय।
आ पाउडर मंगाबैत रहु त उ पतो नहि चले छै, ई अपन डेढ़ किलो दु किलो ल क आनि क गोटा बला धूप लगा क कनि
हँ हमरो मम्मी स तब ओहिना करै हय एक बेर ल कीन लेलक, सूखा के पिसा लेलक मशीन में, आ ओ अपन लैत रहल।
आ टेस्टो करि नीक लागे छै एकर।
हँऽ अ एत हे त हमरा सबके हल्दी-उल्दी त अपने भऽ जाय हेय, त एके बेर हल्दी पिसा ले पिसा जाइ हें, मतलब जते भैल तेते, साल भर अपन चलैत रहै हें।
अहां के तहन तऽ भा बा हियो चीज के सुविधा यैं, सब्जियो सब भऽ जाय यैं। आमो भऽ जाइ या।
खरदाय हय तोडी़ अपन एक साल भरि के रखा जाय हय। एक बेर जाइ हय, तीस किलो पच्चीस किलो जेते तेल होइ हय बड़ का डिब्बा गैल गैलन सब, ओय मे भरि-भरि क चैल अबै हय त दू महिना चार महिना चलल।
आब हमहुँ जाइ छियै गांवे मे रहै लए।
हां
के एते-एते झूठ-मूठ के हर महिना समान मंगाएत। गामे र
हँ हमरो सब के तेलो नहि किनाय हय अपना सब पेरी तेल स ई तोड़ी के साल भर के रहि क अपना स जाय हय ओत त पेड़ा के अबै हय।
हम तऽ एक मऽ पाँच लीटर तेल मगायब, एको महीना हमरा नहि चलत कियकि हमरा तेल-तेल आ मसल्ला के बड़ा खर्चा रहत।
एतो सेओ बात हय मतलब आब सब्जी नहि केयो आदमी के पसन्द पड़ले, कुछ ने, कचरी, तरुआ, रोज दिन के मतलब, इसब काम छय अतः, अपन घर के के तो, ओते लोक के नहि बुझाइ,
हँ,
से ह, बुझियौ तऽ मिक्स मसाला के मसाला मे, उएहे मिक्स मसाला के पैकेट, खरीदा क हमरा सब के एतऽ अबे है, हल्दी अपने रहै हे, मिर्चियो भऽ गेल तऽ भऽ गेल, तऽ मिर्ची उहे खरीदा के, तब मिर्ची अबै है,
ह, हू,
तऽ हमसब आब छोड़ि देलियै, प्याजे जादा बेसी के राख दय छियै, धनिया नहि रोखै छियै,
हँ -हँ, ह, मिर्ची अखन पिसने छलियै, तऽ मिर्ची छैहे, ज्यदा पिसबा लेब ने, तऽ खराबो हुए लागे छै ने, एके बेर पिसा लेबै त,
हँ, धूप लगबैत रोहैके ओहि मे,
हँ, तऽ
छोड़ देबै ध, कतौ खराबे भो जाय,
हँ, ताहि दुआरे कहलिय, एखन मिर्ची रह दै लए, माँ के, धनिया- हल्दी लऽ क आब जाइ ले, बस हल्दी केनाहतो जादााट जाइ छै, हल्दी तऽ सब चीज मे पड़ै छै, किछो बनेबै त हल्दी पारबे करत, हँ, आ धान धनिया पावडरके ओते काज नहि परत, मिर्ची, मिर्चियों त हेबे करै छै करू, हालाकि पापा करू नहि खा चाहय छथिन, तैयो खुआाए दैछियन,
ओह्ह,
मतलब जेना आदत भो जाइ छै ने बनबै के, ओहिमे फेर चेंजिंग करे के
की कहइ छी, मत पूछू, हमर ननद आयल छलखिन तऽ, बुझियौ बीच मे, तऽ आम के उ, मतलब अचार बना कऽ गेल छलखिन,
हँ,
हँ, छील क, अथी मे घैस कऽ, ओ कुच्चा वाला नहि होय हय, आम के
ला, हँ- हँ,
लहसुन हरियर मिर्ची, इसब धक सब बना के गेल छय, औरो लो गेल थिन, बड़कियो ननद आयल छल छलखिन, तऽ ओहो किछु आसाम लऽ गेलखिन,
हँ,
एत छोड़ के गेलखिन कि डिब्बा मे ध दैला, हम डिब्बा मे ध के आ बुझियो की, ओकरा ओनाहिते छोड़ देलिय, ओएहा स ओय पर हम तकबो नहि आ दस दिन भऽ गेलै, आ निकालऽ, देखऽ जाइ छियै, एगोके तऽ, एक दू दिन छुने देखने छलियै तऽ ठीक छै, एगो के ओनाहिते जे नहि तकलिये से बुझिये, ऊपर से ओ बहुत खराब भए गेल छै,
हाँ,
ओकरा बाद काम छलै, हमरा बीच -बीचमे धूप मे रोखे के, नया अचार बनल छलै ने,
हँ -हँ,
हम ओ धऽ केऽ बुझियौ कि ओकरा, हम ध्यान नहि देलियै, हम ओकरा हम छुबो नहि केलियै, ओकरा बाद ऊपर से बड खराब भए गेल छै,
खराब भऽ गेल तऽ मम्मी बिगड़थिन फेर।
नै बिगड़थिन कथी।
हां।
आज-कल सब चीज मे देखैत रहु, धूप-उप लगबैत रहु।
मेन बात छै बच्चा सबके घर मे कनि विषय उम्म कनि काल फुरसत मिलत ते मोन करत कनी काल पैड़ रहै छी आब, एते ई सब द
हां दुपहरिया मे तऽ भऽ जाय अय, कभी-कभी नै नींद आएत, भैर दिन एनै ओनी करैत रैह जाएब। आ कभी-कभी एहन आएत कि बुझाएत कि होशे नै एहेन नींद चैल आबैया कभी-कभी। हेलो।
अवाज हां अवाज कटऽ लागल छलाए बीच मे।
हां नै कहलियै दुपहरिया मे कब कखन ते ओकरा कहियो-कहियो मतलब बुझाएत कि नीने नै अबै हय।
आ कहियो-कहियो मतलब भोरे-भोरे नींद, नींद सुत के उठब फेर नींद आबऽ लागल।
आ कोनो-कोनो दिन बुझाएत कि एहेन नीन्द आएत कि हो बुझाएत कि होशे नै हय आदमी के।
हुं।
साएह भ जाय हय।
अभी तऽ गर्मी मे दुपहरिया मे कुछो करैयो के मोन नै ने करै हय।
नै-नै शरीर के कनि काल मोन करै छै अराम दियौ।
हां कुछो करै जेबी तऽ बुझाएत कि गर्मी मे मने नै करत जाके सु
कनि साँझ के टाइम मे फे आब, आब कनी नीक लागत आब कनि किछ-किछ कऽ लेब लेकिन भोर दुपहरिया के टाइम मे स्नान ध्यान करू। पूजा-पाठ करू, खाना-पीना खाउ, ओकर बाद बिस्तर धरू।
हां काम-धन्धा भाएल, पूजा-पाठ भाएल, आदमी खेलत-पिलत ई स
हुं, हां आ अपना सबके मेन बात छै कि उ बहुत आदमी की करत औ ओनाहुतो खाय पी लेत, अपना सब मे बिना गौरी पूजने खाय छै आदमी।
नै हमर सबके तऽ एहना हमर मम्मीजी रहै छथिन तऽ उहाए पूज पूजा-पाठ करै छथिन, हमरा कहियो काल मोन होयया तऽ हम करि केली नै जहिया नै मन भाएल ओहिया नै केली, अभी नै छथिन त रोज देवता हमही निपै छी, पूजा-पाठ करै छी।
हाँ अहाँ सबके कथी छथिन भगवती के, भगवती छथिन की धरमराज।
नै हमर सबके बनीगर अथि छथिन जलपा भैरव छथिन।
अच्छा आ हमरा से अच्छा हमर सबके नैयहर मे छथिन भगवती। और एता छथिन सासुर मे धरमराज बाबा।
हमरो सबके उहाँ भग अथीये छथिन ई ज ई कथि कहल जायथिन अरे भगवतिये छथिन कोनो ई कन ब हां।
हां।
आ एता छथिन से जलपा भैरव छथिन।
हाँ त अपना सब मे बिना निपने हुनका एको दिन रा राखल जाय छै।
नै एता रोज अच्छा-अच्छा हां।
बउवो के मै मेन बात छै मन नै लागैत हेतै नै दादा छथिन, नै पप्पा छथिन।
हेलो।
हाँ बउवो के मौन नै लागएत हेतै नै दादा जी छ थिन नै पप्पा छथिन।
नै मन लागै हय, बार-बार चोट लगा लै हय देखियौ नै कानय लगै हय।
हाँ-हाँ तै दुआरे एना करै यै। पाँच मिनट दस मिनट हुनका देख लियौ नै ओकर बाद फेर हम कॉल करै छी अहाँ के।
हां-हां ठीक छै करू अहाँ तुरंते बुझलियै
हाँ पाँच दस मिनट हुनका देख लियौन पहले।
हां ठीक छै।
ठीक यै राखै छी।